की हाल चाल छै खुब खुश रहू भगबान खूब नीकेसँ रख अहाँके
ह सब आ हमर हमे तो सब ठीक छियै अहाँ कहू कैसन छी आब अपनन के
ठीके छै छियै उहे तनी मनी चलबे करैत रहे छै कखनियो कुछ कखनियो कुछ तनिका मनिका लागल रहै छै देहे एनाता हइ तऽ तनिका मनिका तऽ लागले रही की कहबै अख एते बीमारी चलल है जे अहाँ पुछबै तऽ
हँ ई बात ई बात तो अहाँके सही छै कि एते बीमारी चलल छै कि किछु ने किछु लगले रहल छै हं अच्छा अहांके सायकिका अहां के सायटिका किधर हेतै छै
टीकाके हमरा दरद छैे बाँए अङ्गमे बायाँ पैर बायाँ हा हाथ यहाँ जेना बुझि जाउ जे गरदने से जे पखुड़ा भेलै से पखुड़ा से नीचे तलबा तक मे रहैत छै आ जे जलन होइ छै जलनो होय छै उ मेहम चल नै पाबै छियै न हं बड़ा दिक्कत है हमरा अखनीइहां ई बुझलु जे दूर भी दस कदम भी जाएके के होइ छै तब बच्चा सब पर आश्रित रहे छीयै बच्चा सब केनाहुतो क के ले के गेल तऽ गेली तऽ तनिका तर तरकारी चाहे साग सब्जी किछु खरीदके लऽ अयली तऽ ई सटीकाके अहाँ किछु जनै छियै की उपाय उपाय
हर देने सब एगो हर करैचा के पौधा होवे छै तऽ ओकरा सब हथ जोड़ कहै छै हड्डी के जोड़े वाला मने जेकर हड्डी उड्डी के बीमारी रहै छै ने चाहे ओय हाथमे पीडा़ पीड़ैनी रहै छै तो ओकरा आर के की करे छै कि ओ मने ओकरा आर के छील उल के खूब बढ़िया से तनि नोचाई छै तऽ ओकरा के ने तनि गरम पानी मे खौलक के आ खूब बढ़ियां से छील उल के कर न फिर पकौड़ी बना कर के बेसन उसन में मसाला उसाला धर के खूब बढ़िया से तीता नीमक मिरचाई ई सब दे के आ ओकर पकौड़ी बना के खाइ छै ओकरा से ने हँ कर छै ने टिका के चाहे मूर हाथ के दरद पिरौनी क तो खूब आराम होबय छै है त आयुर्वेदिक इलाजी छै आयुर्वेदिक बात छै तुरते तो असर नहि दिखे लेकिन हँ ह
तऽहि नहि कि अहाँ जेना कहै छियै बतबै छियै तऽ ओना हम उ पौधो नहि ने चिन्हैैत छी
तऽ ओकरा आर के न तनीक गूगल पे अगर बेटी उटी सब कोइ होय तो गूगल पे ओकरा आर के सर्च करके
अच्छा अच्छा हँ ई अहाँ ठीक कहलियै गूगल पे सर्च करके हँ
जमाना छै के दुनिआँमे जे नहि जानै छियै ओहो गूगल हमरा आर के दिखा देबे
हँ हँ हँ ठीक कहै छी ठीक कहै छी उहे करैला क नहि एना पिराइ छै ना एना पेराय लगै छै जेना बुझू जे ई पखुड़ासे आ कु कोइ कार्य करय चाहबै तनिका चहबै जे तनिका भारी झोलो एको किलो के उठा लियै नहि उठतै ई हाथ से उठबे नहि आ उठा लेबे जोर बस्ती करके उठा जे लेबै बै से अहाँ बुझियै जे भर रात नहि सुतबै भर राति कराह ह कराह ते रहि जेबै पिरौनी होइत रहै छै से बड़ी तकलीफ होइ छै तऽ यहाँ ई नीक बात बतेलियै हम एकरा सर्च करैके कोशिश
हँ हँ आजकल तऽ सोशल मीडिया पे इतना बढ़िआँ बढ़िआँ काम आबै छै जैसे अभी एगो अहाँ कार्याके नाम सुनले छियै
हँ कार्यामे हम कामो कयले छी अहे हँ काम कयले छी कार्यामे
ह एगो सोशल मीडिया पे एगो बहुत बढ़िआ पलेट फार्म छै गृहिणी लोग वास्ते कि एकरा आरमे जुड़ के ने गृहिणी लोग छोटा छोटा काज करके आओर आमदनी करै छै कुछु पाहो कमा लेबे छै हँ तो अहाँ भी अहाँ के कोनो कुछो काम काज भेटैल छै की
नहि काम काम काज कार्या के तो भेटाइ छै लेकिन उहे है कि निकालिलै छियै थोड़ा सा दू चार ठो काम कयलियै फिर अहाँ सँ कहल ई नइ एक दिन बात भेल रहे त आहाँ के कहलियै कि हमरा जोड़ दियै अहाँ अभि एहेन
अच्छा हँ दीदी देखियौ न बिसरा गेलियै तऽ तनी अभी ठीके मोन परा देलू त तऽ हम हम जोड़ देब अहाँके
न तऽ तनिका नीक लगतै आ जनै छियै अहाँ जोर देबै आ जेना कुछ कुछ काज अतै या हम करैत रहबै तऽ जेना मोनो बहल जाइ छै आब हु तनिका बड़ो बीमारी देहमे के आदमी बिसर गेल जेना कोनो काम करै छी या अहाँसँ बतियाइत छी तऽ अखनी तऽ आदमी बड़ो बीमारी तनिका बिसर जाइ छै न जे मन बहल गेल ऐ एय ल ओहिसँ कहै छियै त न होतै ने तऽ आहाँ जब हमरा के
हँ ना ना हम हँ ठीके मोन परा देलहुँ तऽ हम तनि अहाँके जोर देब तऽ अहाँ भी कनि काज
हँ कर लेबै आ एकरा ल जे अहाँ बतेलियै न ई बीमरिया लऽ जे हमरा सा टिका के द देलक जे देलियै या ई तऽ बड़ी नीक छै देखि यो नऽ तनिका उमर हो जाइ छै ने तऽ आब जेना तनिका डाइबिटीज हइ तनका बोल ब्लड पेस पेसर हई आ ई सब बिमारी न अ नहियो आहाँ केतनो निक खाना खाई छी केतनो निक आहाँ के मतलब भोजन मिल रहल हइ लेकिन तयो इ सब तऽ किलिप तनिका दी होइए जाइ छै उमर होइत होइत उ उमर होइल जेना अहाँके तऽ तनिका इ सब बीमारी होइत तऽ हमरा सब के तऽ तनिका आहाँ सबसे बड़ छिये तऽ उमर हो गेल हइ न तऽ तनिका हम हमरा सबके ई सबके प्रॉब्लम रहै छै
आ ई ई सब तऽ ई सब तऽ आजकल के घर घर के बीमारी छै डॉक्टर के आमदनी कहाँ से होइ
हँ एहि सभ से होइ छै आ इहे देखियौ जे जहाँ आहाँ छोट छोट बीमारी लेऽ के जइयौ चाहे ब्लड पेशर होइ चाहे शूगर होइ की एतै दबाइ लिख दै छै एते जाँच लिख दै छै एते पैसा खर्च हो जाइ छै जे अहाँसँ की
हँ चिकित्सा खातिर तनि डॉक्टर पास जायके की पड़ै छै तऽ आदमी के तनि से एगो फोन सीयो होबै छै तऽ डॉक्टर ओकरा के बड़का अ घाव बता के दुनिया के टेस्टे करा देय छै पूरा
चकर हँ ह आज क रही तो की आ देखि देखियौ जे मान लिअ जे किछु बीमारी होइ छै तऽ घरो परिवारके लोको जेना बड़ बालो बुतरू हइ सेहो कहैत छै चलियौ डॉक्टर पास चलियौ द खा दै छी की हो रहल है अहाँके हँ ब च्चो सबके मोन घबराय लगै छै बाल बुतरुक के तऽ बुझाइ छै सबके सहारा त एगो डाक्टरे ने
तब नहियो चाहते भी तनि समन मार के जाय के पड़ै छै आदमी
अहां जहां गेली कि बुझू की अहांके लम्बा चौड़ा बिल बनऽलगै छै इहो जांच करा लू हंकोनो भे भेलुए न है छै देखियौ जे अहां गवर्मेन्टो हॉस्पिटलमे जे जाइ चाहबै तऽ जेना पर्ची कटाबयमे तऽ बुझू जे पानि पिया
अ ना दीदी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तो इलाज के तो रहे ही तौ काह कि और इलाज केना कोइ माय बाप न हँ ओ ओकर ओकरा आरमे कोन चीज इलाज के कोन दवाई लिखै आओर नहि तऽ हम इनकर अ अ मालिक के तनीको ओ ना पेटमे दरद होल रहलै तो शुरू मे बड़ी हमनी आर सुनले रहियै कि सरकारी में बड़ी अच्छा इलाज होवे छै नहि तो अहाँ ई तनि हमरा आर मालिक कहलथिन कि नहि चलू तनि ओकरे मे दिखा लेब तऽ हमनियौ गेलीयै आ ओकरा आर मे देखाबे के बाद एगो अल्ट्रासाउंड करा देल डॉक्टर लिख देलकै अल्ट्रासाउंड अहीं सरकारिए हॉस्पिटल मेे करैलियै करवेलियै तऽ ओकरा आर मे कहल गेलै किना से एकारमे त पत थरी छै तऽ तुरते अपरेशन करे के पड़ी आब हम तऽ परेशान भऽ गेल कि अकेले हम की की करब तऽ हम ह एगो परीचित डॉक्टर भेलै भला हो डॉक्टर के दीदी कि उ बोललकै कि नहि अहाँ अहाँ आउ हमर हॉस्पिटल मे एहि पे हम अहाँके अल्ट्रासाउंड जाँच सब कर देेब बारह सौ टका ले लेलक दीदी लेकिन एकदम मने ओ जे अलट्रासाउंड कयलक नीक कयलक न से आँखिआ के सामने एकदम बैठा के कयलक आऔर सब दिखैलक की देखु मैडम कहाँ पे पथरी छै कहूँ पथरी न छै कोइ अपरेशन के जरूरत नहि छै से गैस भऽ गेल आ तनि फैटी लिवर के शिकायत
देखियौ आ जे अहाँ जे न जैती हे ओकरे बतवा पे रह जइतिह तऽ तब मालिकके पेटवा चिरा जैतियै जे बीमारियो नहि रहलै सेहो बीमारी उपटि जैतियै की कहू
वहि ने कहै छियै केकरो पे भरोसा नहि छै न प्राइवेट पे आ नहि सरकारी पे
लेकिन एक बात अहाँ बड़ा नीक कहलियै जे जान पहचानके जे डॉक्टर होइ छै ओकरासँ तनिका बनाके रखै छी
ओ ओ सही जानकारी देबै छै आ पैसा भी मतलब हिसाब किताब से
हिसाब किताबसँ लैत छै हँ आ मानू कि मान लू अहाँके जानकारी के डॉक्टर रहलै तऽ की नीक बात भेलै
दीदी दीदी हमरा आरके ने एगो कॉल आबैत छै तऽ हम अहाँके तनि करब
अच्छा अहाँके अच्छा अच्छा ठीक ठीक छै ठीक छै ठीक छै हँ ठीक छै ठीक ठीक छै